हेलो हेलो
हँ आवाज जाइय अहाँके
हँ तऽ आइ के अपन सबके टॉपिक रहत हँ हँ आइ के अपन सब सब के टॉपिक रहत बात करे के घर ठीक छै
हँ
हेलो
हँ हँ बाजू ने
ह तऽ हम घर के बारे मे ई बताबऽ चाहे छी कि घर जे होइ छै ने से एगो ईट पत्थर सीमेंट से बनल एगो इमारत ते नहि होइ छै बल्कि उ न एगो स्थान होइ छै ज त आदमी सुकून स सुरक्षास और एहन जगह होइ छै जतऽ ने आदमी के ने अपनापन मिलै छै घर जे शब्द होइ छै ने सुनै मे एकदम मन मे आबि जाइ छै मन मे आबि परिवार अपन बचपन के याद ाद सब प्यार अपन जे सब ताजा भऽ जायत जे अपन सबके बितए पल रहै छै घर पर ई व्यक्ति के जीवन मे न घर के बहुत बड़ा महत्व होइ छै व्यक्ति के जीवन मे कै ल की कैल होइ छै तऽ कैल क इएह जगह रहै छै जतय जीवन के ने शुरू शुरआत होइ छै और अपन संस्कार के सीखै छै आदमी आब अहाँ हमरा किछो बताबु घरके बारेमे
हँ बताबै छी घर जे छै कहि सकैत छीयै कि घर सबसँ महत्वपूर्ण मतलब हमरा सबके जीवनके एक पहलू मानल जाइ छै इ उ वातावरण होइ छै जेकि घर मे मतलब प्रेम शान्ति और समझदारी के माहौल अगर रहै छै त इ जे छै इ स्थान उ भय जे छै कि मतलब स्वर्ग के सम्मान मतलब उ करल जाय छै मतलब समझल जाय छै कि स्वर्ग अगर घरमे सुख शान्ति कि चैन रहै छै तऽ स्वर्गे लागै छै हमरा सभके घर आओर ई जे छै अगर घरमे झगड़ा अगर कोनो प्रकारके टेंशन तनाव नरक के सम्मान होइ छै आओर कहि सकै छियै जे घर जे छै खुशहाल बनबे के लिए ओकर सदस्य के बहुत बड़ा योगदान होइ छै परिवार के सब सदस्य जे छै एक दोसर के सम्मान करै सहयोग करै और एक दो सर की भावना के समझै तबे घरमे सुख आओर शान्ति बनल रहै छै
बिलकुल बिलकुल अहाँ सही कहलियै जेनाकि अहाँ कहलियै सही बात घर मे न व्यक्तित्व के न निर्माण होइ छै पहिला विद्यालय होय छै अपन सब घर जता आदमी सही से बजनाइ चलनाइ नीक खराब आदतसँ पहचानै छथिन सीखै छथिन सा माजिक व्यवहार सीखै छथिन ओतऽ माता पिता बुजुर्ग रहै छथिन हमर जीवन के ने अपन सबके जीवन के एगो महत्वपूर्ण मह त्वपूर्ण मूल्य सिखाबै छथिन जेनाकि ईमानदारी शासन मेहनत और एक दोसर के प्रति सम्मान देनाइ सिखाबै छथिन से जगह होइ छै घर अ घर मे ने सभी तरह के गुण आदमी सीखै बच्चा इन्सान केना नीक गुण होइ छै कोन खराब गुण होइ छै अपना सबके मदद करय के चाही केहन खराब काम नहि करऽ के चाही ई सब किछु ने बच्चा पहिल अपन घरे मे सीखे छै इएह दुआरे कहल जाय छै कि घर जे होय छै ने अपन पहिल पाठशाला होय छै अब अहाँ हमरा बताबु सब किछु
हँ घरमे जे छै मतलब कहै छै कि घरमे बितायल गेल समय हमरा जीवनक के सबस कीमती समय होइ छै मतलब घर मे जेना कि बचपन के याद अगर मतलब कुछ भी करै छियै तऽ ओ पूरा जीवन भर तक याद रह छै हमरा सबके आओर कहि सकै छियै कि जब हम घरके बाहर मतलब बाहरके दुनियामे अगर ज हम संघर्ष करै छियै तऽ घर जे छै तब मतलब लौटयके हमरा बहुत मतलब राहत मिलै छथिन आओर कहि सकैत छियै कि हम हम बिना किस हम कोनो बिना डर या हँसी मजाक के त्यौहार के आनंन्द आओर साथमे बितयल गेल पल जे हमर जीवन के खुशी भै छै घ आओ इ कारन छै कि सब आदमी अपन घर स गहरा लगाव राखै छै घर जे छै एक मतलब स्थान नै छ कि कहि सकैत छियै कि एक भावनाओ के मतलब भावनाके भी केन्द्र छियै मतलब लगाव रहै छै गहरा प्रेम भए जाइ छै घर से ई हमरा बत बताबे छै कि मतलब हर कठिन परिस्थिति मे संभालय छै सभलनाइ मतलब केना सम सम्हाइल सकै छै खुद के आओर हम एखना आगे बढ़इ आगे बढ़यके प्रेरणा दै छथिन
आब हम बताबै छी आहां त एते सही बात कहलहुं घर जे होइ छै ने से लोक के ने हिम्मत दै छै और आत्मविश्वास बढ़ाबै छै जेकि अपना सबके आत्मविश्वास ओढ़ाबै मे और अपना सबके सब सल होय मे बहुत मदद करै छै घर जे होइ छै ने एक दो खुशी के एहन जगह होइ छै जते ने सब आदमी मिलै छै उ शामिल होइ छै आऔर ओत' न अपन खुशी बाँटै छै अपन परिवार के साथ अपन नीक खराब पल सब अपन घरेमे बितबे छै आधुनिक समयमे लोक के जीवन शैली जे छै ने से बहुत व्यस्त भए गेल छै जेकरा कारण ने लोग अपन काम सब मे अपन करियर मे व्यस्त भऽ गेल छथिन उ घर आओर परिवार के लेल समय ओते नहि निकालि पाबै छथिन जहिस की होइ छै कि घर के महत्व कम भेल जाइ छै बल्कि ई तऽ ह हेबे करै छै आओर भी बहुत किछु खराब ओ चीज होइ छै जेना अपन परिवार के समय नहि दऽ पेना एनाहिते आब अहाँ हमरा बताबु किछो
हँ हँ ई बात तऽ अहाँ सही बिलकुल कहलियै कि जे मतलब घरमे अगर समय नहि द पाबै छै तऽ बहुत प्रकारके मतलब टेंशन भए जाइ छै आओर मतलब लगाव नहि आय काईल के ज़बाना में और भा गेल छै छथिन कि जेनाकि आइ काल्हि के बच्चा सभ के देखियौ कि मोबाइल मे एते व्यस्त भए गेलैया कि घर के परिवार के लोकके कोनो मतलब मायने मर्यादा छैतीन के कोइ केकरो से बातों कराई छै कि मतलब मतलब बैठबो नहि करै छै साथ पासमे कि किछु बात बात हुए फोने मे तते व्यस्त भऽ गेल छै ने आ आइ काल्हि के बच्चा सब के पूछू ने ओहि के वजह से जे छै घर के सब कुछ मतलब स्थिति खराब हुए लागे छै और सब कुछ टूट छूटए लागै छै परिवार आओर कहि सकै छियै जे मतलब घर जे छै अहां मतलब ए त कहि सकै छियै जे मतलब आधुनिक समय मे जे छै लोग के जीवन शैली जे छै बहुत व्यस्त रहै आओर लोकोग आप अपन काम आओर करियरमे एतेक व्यस्त भए जाै छै कि ओ घरके परिवारके समयके लिए नहि निकल ह आओर की कहै छै कि घरके वातावरण बहुत खुशहाल बनबैके लिए ह जे छै आदमीके मतलब एक साथ समय बितबै परि परिवारके साथ समय बितबय पड़ै छै अपन काम जत जतना भी व्यस्त रहै छै ओहिमे सँ किछु ने किछु समय निकालके मतलब घरके मतलब वातावरणमे मतलब सा सहयोग करै छै तऽ सब घर में कहि सके छीये की मतलब सुख शांति रहे छै और सबसे लगाव रहे छै
बिलकुल अहाँ सही कहलियै जेनाकि पहिलुका आदमीसभ होइत छथिन पहिले एतेक तकनीक सब नहि छलै ऊसब आधुनिक चीजसब नहि छलै जेकर कारण बहुत आदमी सब अपन परिवार के साथ अपन माँ पिता बुजुर्ग दादा दादी अपन पति पत्नी अपन बच्च एकरा सबके साथ जादा समय निकालि पाबै छलखिन जादा समय हुनक सब संगे रहि कऽ काम जाइ छलखिन कामो करै छलखिन एहन तऽ नहि होइ छल जे पहिलुका आदमी काम नहि करै छलै ओहो सब काम करै छलखिन अपन जीवन जियै के कारण लोग अपन परिवार से दिन प्रतिदिन कटल जा रहल छै और दूर भेल जा रहल छै जेकरा कारण ई होइ छै जे केयओ भी अपन दुःख मुख कष्ट सब जल्दी एक दोसर से बता नहि पाबे छै अपने अंन्दर राखे छै छथिन जिनक कारण लोकके टेंशन होइ छै टेंनश होय से हुनकर मोन खराब होय छै तबियत पर ओ भीड़ पड़े छै जे कि नहि हो के चाही जते आदमी एक दोसरसँ मिलैत छथिन बात करै छथिन एक दोसर भावना व्यक्त करै छथिन ओते नीक होइ छै इ सब चीज पहिले के जमाना में घर में एक आदमी एक टेबल पर बैठ के सब खाना खाइ छलखिन बातचीत होय छलखिन ई सब दुःख कष्ट सब वातावरण के थ्रू एक दूसर जाइ छले लेकिन आबक मे समय मे लोकग अपन घरे नहि आबे छथिन ज्यादातर पाटी तीटी ई सब एते ने भऽ गेले हेन कि उएह सबमे व्यस्त भऽ गेल छै
मतलब ई बात तऽ जरूर सही कहलियै कि हँ पहिलुका जमानामे लोक मतलब एक साथ खाना खााय रहै टेबल पर बैठ के लेकिन आब ओ सब कहाँ छै सब मतलब अपन कामेमे वस्त रहे छै कि मतलब केकरो पर ध्यान ने दे पाबै छै आओर कहि सकै छियै जे मतलब हमरा हमरा सबके चाही कि अपन व्यस्त जीवनसँ थोड़ा सा समय निकाल कऽ अपन परिवार के साथ बितबै ताकि रिश्तामे जे छै मजबूती बनल रहै मतलब टकराव दरार नहि आबय और घर के वातावरण खुश हाल बानल रहै आ कहि सकैत अछि मतलब साफ सफाइ आओर हँ के व्यवस्था भी मतलब बहुत जरूरी छै आओर साफ सुथरा आओर मतलब घर केवल देखय मे अच्छा लागै छै बल्कि जे छै हमरा मन के शान्ति भी प्रदान करै छथिन ओर कहि सकैत छियै कि जब अपन हम अपन जे घरके हमेशा अगर साफ ऽ ओतेक मन शान्ति रहतै आओर कहि सकै छियै आओर इहा सब बात छथिन और छोटा छोटा प्रयास करना चाही क ओकरा मतलब हमरा सबके हमेशा प्रयास करना चाही कि घरमे जे छै अच्छा माहौल रहना चाही और स साफ सुथरा रहने से और अ
बिलकुल बिलकुल हँ तऽ हम अन्तमे इएह कहऽ चाहैत छी कि आर ई कहि सकै छी कि घर ने अपन सबके जीवन के एगो आधार होइ छै जेकि हमरा सबके पह चान दै छै हमरा सब के एगो शशक दै छै जे बाजे के दम दै छै जे हँ ई घर छै हमर अर एते हम अपन जीवन बीतेने छी और अपना सबके जीवन के कठिनाई के सामना करे के एगो शक्ति रहै छै इएहे दुआरे ने अपन सब के घर और परिवार के केन्द्र कहल जाय छै घर के कहलो चाही हमेशा खुशहाल बनाबऽ के राखऽ के चाही आओर प्रयास करऽ के चाही तऽ ठीक छै हम राखै छी
हँ ठीक छै राखू
ल